पेरहू।
हरे राम जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल भाभी जय झूलेलाल।
ब्यो। ब्यो ब्यो भार कीअं आयो?
जी भाभी।
चवां थी कीअं आयो हाल चाल?
मज़े में मज़े में भाभी।
मां भी ठीक आयां। सभ सभ ठीक आहिन् सभ सभ ठीक आहिन्।
ब्यो ॿुधायो कोई नओ समाचार?
ह हाणे जेको वठो ब्यो रोटी वोटी खादव?
बस रोटी खाऊ दा भाभी।
अच्छा देर सां खाईंदा आयो?
हू हू।
भाभी दुकान तं ॿारहें बजे अचूं अचंदे अचंदे जेको अंसाजी ॿारहां हिक रोटी खाईंदे खाईंदे।
अच्छा।
डेॾ पोणे बि सुमहण जी आदत थी वई आ।
अच्छा।
हू।
हा देर सां दुकान मां देर सां ईंदा आयो?
हा, हाणे त पौणे ॿारहें बजे आयो आ भाभी।
केर आ हलो
हलो
हा, जय झूलेलाल, हरिओम, हरिओम। ॿियो ॿुधायो?
सभु बढ़िया मज़े में तव्हां ॿुधायो? हां
मोटो ॿुधण में आयव, आयव।
न न तव्हां उन ते ई आहियो।
अच्छा।
ॿियो ॿुधाए?
सभ बढ़िया
ॿियो ॿुधाए? सभु बढ़िया, हा
तव्हां उन ते ईं आहियो कॉल ते।
हा इ भाभी ॾेई वई न हेठ, पहिंजे वॉउ, भैया अची वियातसि हुनखे रोट टी ॾींदी अ हा
ॿियो सब बढ़िया भेण
सभु बढिया, सभ बढ़िया, पहिंजो ॿुधायो?
जेको बिती वञे
ॿियो कुछ ॿुधायो?
छा ॿुधायव जींअं तव्हां चैंदा वञो उंअ ॿुधाईंदो वञांव, जेकी शय पुछो जवाब ॾियाव
अच्छा।
हु
ॿियो मा ॿुधांयव ती तव्हांखे।
हुं, हुं हाणे मां तव्हां खे हिक कहानी थो ॿुधायांव।
हा, हा ॿुधायो, ॿुधायो हिननि जी फोन जेकी आहे न
हु
हूंअ हीं पकड़े करे, हा, हा ॿुधायो तां ॿुधायो?
पाकिस्तान जा ॿ भाइर हुया।
जी, जी
हिक जो नालो टीकम हिक जो नालो हुओ मोरू
जी, जी।
टीकम जेको हुयो उहो वॾो हुयो, ऐं मोरू जेको हुयो उहो नंढो हुयो।
हुअ अध में रहिजी वई हुई न असांजी क्हानी, हा, हा ॿुधायो ॿुधायो।
टिकम टिकम जेको आ वॾो हुयो वॾे खे माता ईंदी हुई सपिने में काली तव्हां ॿुधी आ न काली कलकत ते वारी
जी, जी।
काली जेकी उहा पाकिस्तान में हुई
जी जी।
और त मोरू सुबुह जो जेको आ पंहिंजे भाउ खे चईंसि टिकम खे चयईंस सभिनिन खे नियापो ॾे की भाउ वॾे सॾु करायो आ।
जी
जेका बि पंहिचं अनि पंहिंजे हुनमें, हुननि खे बि सॾु करो।
जी, जी
ॾहें बजे सभा लॻे। सभु वॾा बुजुर्ग अची वेठा मोरू बि वेठो, टीकमु बि वेठो
जी
त हिन ते वाई माता आई आ सपने में अच चउ थी अञां तूं वञिण जी ग़लति कोई न कझो! न त दॻि ते फुरिया वेंदोंव
जी
ऐं ॿुधो ता न तवां, तवां ॿुधो ता न!
जी, जी
हा कुझु जणनि चयो न असां वेंदासिं! हाणे तू पाकिस्तान में बंटिवारो थियो आए। हिंदुस्तान में वंञण जे लाइ थियो आह त सां वेंदासीं हि न मन्निया। खंंॻिण जी आवाज, हिननि जेको आह मां साथ-साथ रोटी बि थो खायांव ठीकु आह तव्हांखे आवाज़ अचे व थो न?
हा खाओ खाओ
हा न जेको आ, हा रोटी थोङी लेटि खाईंदा अयूं दुकान तां ईंदे ईंदे लेट थींदी आ न।
जी जी
हा, उनिनि सभिनि चयो ठीकु आ, तवां मना था कयो त न वेंदासीं। कुझु ॼणनि चयो न न हाण त तैयार थिया अयूं, लट्टा कपिड़ा ॿधी चुकिया अयूं।
पेंहिरें अ बक्से जीे पेटियूं हलंदि यूं न पेंहिरें हिये पेटियूं न हलंदिं पेंहिरें बक्से वारी पेटियूं हलंदि हुयूं! लोय जी।
जी जी जी जी
चोऊ असां पेंजा पेट टियूं भरे चुकिया अयूं, झोला पेंजा हथु जा रेडी करे चुकिया अउ खपेव न? अउ असां आणे था डिउं? परु न मन्या
अच्छा
और उहे जेको आह! मोरू ऐ टिकमु जी ॻाल्हि न ॿुधी करे निकरिया हली विया, राति निकतो ॿारहें बजे राति जो हुननि निर्णय कयो की! अंधेरे में निकिरंदासीं कोई ॾिसंदो बि न निकिरी वेंदासि
जी जी
सुबुह असुर थीयेंदो। असां पंहिंजे ॿिए शहर पुॼी वेंदासिं
जी
भई पहिरीं गाॾियूं घोड़ा हूंदा न! खच्चर ऐं ॻॾहो ही हूंदा आ माण्हुनि जे पंधु जो साधनि हूंदो हुयो।
हा
एतिरी जहिमत ज़िंदगी न हूंदी हुई ख़ाली हथिनि माण्हू ॼिंयदो हुयो। ज़मीन त सुमंदो हुयो ज़मीन जी ज़िंदगी जींदो हुयो। के राजाउनि वटि पलंॻ हूंदा हुया।
त ही थियो की ठीकु आ भाई निकिरूं ता, घटि में घटि असी नवे ञणा
उन्हीय खे गॾु थी करे निकिता।
जी-जी
चयऊं न असां अॼु राति निकरंदासीं। इहो थियो इहो हे घरू निकिता कलाकु कोन थियो। अची जेको आ चोरन हिनिन खे वरतो
जी-जी
दॻ ते पंद्रहं वीह माण्हुनि ॼी त सिसी लाइ छॾियऊं। ॾहनि पंद्रहनि जा सामान खसी वरिताऊं कुझु जैफ़ाउनि जो जेको आ
लटा कपिड़ा खिचयऊं ऐ पंहिंजी जान छॾाए अधु लटे में भॼियूं सुबुह जेको आ मोरू खे ए टीकम खे पतो पयो अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि थी आ, असां अॼु पाकिस्तान मउ विया माण्हू वियू सभिनि खे सॾाई मिलियो पोइ असां सां ग़लती थी वई, की मां मना कयो मांव की माता सुपिने में आई आ ऐं न वञणो तव, तव्हां ॿुधो था न मुंहिंजी कहानी?
जी-जी हा-हा ॿुधाथी हा।
हा, त हिन चयो ठीकु आ। वरी ॿिए ॾींहुं माता सपिने में आई, च कीं अञा मना करेन वञेन। अञां वञण जी कोई ग़लती न कदों, वरी माता ॿिनि चइनि ॾींहंनि खां पोइ वरी सुपिने में आयनि चयउ जहिं महिल समय मांखे मिलंदो टीकम मोरू मां तोखे ॿुधाईंदी माय। तूं पंहिंजे भाउ टीकम सां हे सहर छॾे वेंॼा हली, मां ॿि कलकते वेंदी मायें हली।
अच्छा
त हिननि माण्हुनि खे आतवातन ॾिनो, माण्हू रुकी विया। वरी उन खों थोणे समय खों पोइ वरी माता सपिने में आयन
चई मोरू, मां मञा ती पाकिस्तान तव्हां हक़ीक़त न मंनदव असांजी ॾाॾी पाकिस्तान जी हुई।
अच्छा
त ॾाॾी असांजी ॿुधाए पई, हाणे त खेंर डाॾी खे असांजे अठ ॾह साल थी विया गुज़ारे ॾाॾी चए पई मूर्तियुनि मां पत्थर थी विया।
अच्छा
उता वई हली, पत्थर थीवियां अं जाते पाक हिते जेको आ कलकते में जेको आ। पत्थर हुया उते माता जी मूर्तियूं ठही वयूं पेजों पाण ई।
त हिन मोरूअ जे सपिने में आई। ते टीकम खे वठी कर तूं बि हाणे हल तूं। त गांव वारन् च्यो। की उंतो जेको रहण वारा आया उन्हन् चयो न असां हाणे न वेंदासीं असां दग ते फूरायायो। ती न वेंदव त जान वेंदव माताजित।
चऊन इन अध गांव वठी करे जेका जेका मञया। भाणस बि न वयो।।
दरवाजा खोल दीजिए, हा खोल खोल खोल हा हा। जी जी।
मां बि न वेंदोव अलाए डॻ ते मुंजो छा हाल थींदो? न भाव खे खूब समझाई भाव न मनियो। हिन चयाई जेहड़ी भाउजी बि। जेको अता हिते मंशा आहे भाई कंहिंखे जबरी छा करणो?
जी जी।
हिन पेंजा ॿार बच्चा पंहिंजी ज़ाल। वरती, गांव वारन वरतो निकरी ब्यो। जेका उते रहीया।
उअ अॼ ग़ुलाम थी करे जीयंदा कुछ ड्य। कुछ जो जान वई हली उनमें भाव बि व हली। कुछ हुते गुलाम थईबिया।
मोर।
जेका हली आया। उहे हिंदुस्तान जा थी व्या। त असांजी बि जेकी ॾाॾी हुआ पाकिस्तान जी हुई।
उन्हन खे हिते सिगड़ा में पांजो मकान मिलिया बनारस में।
अच्छा
हा।
मोर।
त चवण जो मतलब इहो आहे की जेको भॻवान चवेव तू। वह ही सही दवा हं। सही रस्ते तो भॻवान यो रस्तो ॾेखाए बडो। केहड़े कम में देर आहे इहो ख़ुदा खे मन ख़बर हे।
जी जी इ त ख़ाली य
जी।
हा हा ॿुधा नी हा।
त हाणे ॾिसो हाणे ॾिसो मां बि। समय जे आसिरु वेठो आहियां। ठीक आ अंजुन सुभाणे सभ सुठो थींदो। जॾहिं समय ईंदो पतो बि न पवेंदो इहो कम थियण खे।
जय सही आह सही।
सालनि खां मां जे लाइ सोच पचंदो आह, उहो वठी न पाईंदो आ लेकिन भॻवान अगरि चाहिजी वञे त मिंटनि में हुनजो हर सिध कम थियण लॻंदा आहिन।
जी, जी बिल्कुलु सही आ, बिल्कुलु सही।
ॿियो तव्हां पांझो ॿुधायो? छा हाल चाल?
बस रोटी हले ती भेण।
अच्छा, छा खाधो थव?
बसि भिंॾयूं सिंधियुनि जी भिॾयूं।
अच्छा, भिनॾयू जी जी जी जी। जी, जी।
इहो सबक़ हो। बढ़िया जेको आ, रोटी तव राति जी हल्की।
जी, जी सही ॻाल्हि आ।
ऐं सिंधियुनि खे भिंडियूं न मिलियूं त पोइ सिंधियुनि छा खाधो।
हा सही ॻाल्हि आ, हा उहो त आहे।
ॿियो तव्हां ॾे सभु बढ़िया मज़े में।
सभु बढ़िया, सभु बढ़िया असां बि रोटी कईसे। असां बि रोटी खाधीसे, हा हा असांजे ॿारनि तूरियूं ठाहियूं, पोइ तूरियूं ॿारनि खाधियूं।
जी जी।
असा बि खाधी।
सिंधियुनि जी भाॼियुनि जा नाला इहे आहिनि तूरियूं, भिंॾियूं, बसर। वांॻड़, करेला।
जी, जी, हा इहे सभु त आहिंन, हा समझ में बि नथी अचेन
हु।
ईहे ही आहिन भाॼु।
अॼ कल्ह त भेण अॼुकल्ह त भेण तव्हां ॼाणियोव थी की ॿारहां ई महीना भाॼी थी वई आ।
जी जी। सही ॻाल आ।
पहिररीं त मुंद थींदी हुई किथे मुं ॿ मुंद भाॼियूं निकिरंदियूं ॿ मुंद बदिलबी हाण सिंॻयूं तव्हांखे ॿारहां ई महीना भेण मिलंदव।
हा, हा।
ॿारह ई महना तव्हांखे भिंडियूं मिलंदव ॿारह ई महीना अंब मिलंदव पर फ़र्क़ु इहोथव क अॼु तव्हांखे पंजाह सठ रुपए त मिलव पोइ तव्हांखे ॿी सह रुपए मिलंदव ॿाराहीं महीना अंब थव।
हा सही ॻाल्हि आ भाउ सही गाल आह। जी, जी ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभु बढ़या।
बढ़िया, ॿार सुम पिया